हेलो!
हेलो!
नमस्कार मित्र! अरे भाई राँची सँ मात्र चालीस किलोमीटर। दूर पत्ररातू घाटी के नाम सँ नहलहुँ ने। ओते का घुमावदर रास्ता। झील आ पहाड़ के दृश्य देख कऽ मन एकदम खुश भऽ जाइत अछि। चलैत छी नहि एहि शनिवार।
हँ पतरातू घाटी झारखण्ड के सब सऽ सुन्दर हिल रोड मे से एक छै। जते बाइस किलोमीटर लम्बा रास्ता मे। दस से बेसी घुमवदार मोड़ छै आ दुनू कात घना जंगल आ गहरा घाटी देखे भटे।
राँची सँ पतरातू जायब लेल। एनएच पकड़ब रास्ता एकदम मखन जकां। चिकन छै आ बाइक सँ जायब तऽ मजा दुगुना। भ जायत हवा प्रकृति नजारा सन।
हँ बाइक राइडर लोकानी के लेल पत्रराातू घाटी स्वर्ग छै हर मोड़ पर फोटो खिचाबै के मन करै छथि। मुदा स्पीड कम राखब कारण रास्ता खतरनाक मोड वाला छै।
घाटी के सब सँ उच बिन्दु पर पहुँचते। नीचा पतरातू झील के नीला पानी देखाईत अछि चारू कत हरियाली आ बीच ऊच मे छोटका छोटका द्वीप जँकाँ पहाड़ी दृश्य एकदम मनोहर अई।
पतरातू झील पहने है पतातू। थर्मल पॉावर स्टेशन के लेल बनाओल गेल छल। मुदा अब पर्यटनके मुख्य केन्द्र बनि गेल अछि। आ वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग के सुविधा सेहो भय गेल अछि।
झील के किनारा पर झारखण्ड टूरिज्म के द्वार। पत्ररातु लेेक रिसोर्ट बनल छै जते कॉटेज रेस्टोरेंट। बोटिंग जेट स्की प्रैसलिंगसभ एक्टिविटीज भेटैत अछि।
हमरा लोकानी भोरे सात बजे राँची सऽ निकलब। नओ बजे धरि पतरातो पहुँची जायब पहिने व्यू पॉइंट पर फोटो लेब। फेर वोटिंग के टिकट लेब।
बोटिंगके लेल स्पीड बोट पैडल बोट मोटर बोटसभ ऑप्शन। छैक पन्द्रह मिनटके दू सए रुपैआ आ लाइफ जैकेट पहिरब अनिवार्य छै सुरक्षा। क लेल।
बोटिंग करैत काल झील मे बीच मे हवा ठण्डा ठण्डा लगैत छै। चारू कात पहाड़े के प्ररत। ति भी पानी में देखै के मन उ कश्मीर में आबि गेलो।
झील के पास मे पतरातू डैम से होल छै जे। पॉावर प्लांट के पानी सप्लाई करैत अछि डेम के दीवार पर चली। के पूरा घाटी के विघम दृश्य देखबबाक भेटैत अछि।
डेम के पास में छोटका पार्क बेच आ चाय का दुकान छै। जतय गर्म चाय आ भूजा खााकऽ आराम करब।
पतरातू घाटी के रास्ता मे बन्दर बेसी रहैत अछि। तहि लेलगाड़ी मे खाना पीना के सामान। सम्हारी क राखव नहि त तो झपटी के लेल। अछि।
हँ, आ रास्ता मे कोनो मोड़ पर, गाड़ी रोकी काल साइडस में लगा के रख, कारण ट्रक आ तेजी गाड़ी से आबैत रहैत अछि।
पात्रातो घाटी के सबसँ बढ़िआँ समय, अक्टूबरसँ मार्च धरि छै। मौसम सुभावन, कोहरा कम, आ दृश्य सब रहैत अछि।
बरसात मे घाटी, एकदम हरा -भरा भए जाइत अछि। झरना बहैत अछि, मुदा रास्ता फिसलन, आ लैंडस्लाइड के डर रहैत अछि। ताहि लेल सावधानी रखी।
गर्मीमे, दुपहरमे गर्मी बेसी लागैत अछि। ताहि लेल भोरे या, सध्या के समय जाय बढ़िआँ, सनसेट क समय घाटीके रङ्ग सुनहरा भऽ जाइत अछि।
पत्ररा त पॉावर प्लांट, झारखण्ड के सबस पुरान थर्मल पावर प्लांट मे से, एक छै। उन्नैस सए तिरपन मे बनल छल। आइ एखनो ओतै आस -पास के इलाका बिजली से सप्लाई होयते छै।
प्लांटके छिमनिआसँ निकलते, धुआँ दूरसँ देखाइत अछि। मुदा आ प्रदूषण कम करबा लेल, नइ टेक्नोलॉजी लगाओल गेल अछि।
पतरातो के पास, न पदराातो बस्ती बाजार, होटल, पेट्रोल पम्प, पर सुविधा ताहि लेल कोनो दिक्कत नहि होइत अछि।
खाना लेल, ले रिसोर्टके रेस्टोरेटमे फीस करी। चावल, रोटी -सब्जी, आ लोकल स्टाइलके, चिकेन भेटैत अछि। स्वाद नीक छै।
बाहर के दुकान पर, लिट्टी चोखा, आलू पराठा, चाय समोसा, सेहो भेटैत छै। दाम सेहो बजट मे रहैत अछि।
पत्रराातू घाटीके पासमे, दू किलोमीटर दूर, पत्रराातू पार्क छैक। जतय बच्चो। लेल झूला, वोटिंग, आ फैमिली लेल पिकनिक स्पॉट बनल छैक।
पार्कके भीतर, छोटका म्यूजियम सेहो छै। जते पदराातो के इतिहास, पावर प्लांट के मॉडल आ, आदिवासी संस्कृति के, सम्मान रखल छै। हू
पतराातू घाटी के रास्तामे, जगह- जगह सेल्फी प्वाइंट, बनल छै। जतय दिल आकारके, प्रेम आइ लव पत्रा तू लिखल बोर्ड छैक।
सोशल मीडिया पर, पदरातुक रील, आ फोटो, वीडियो, वायरल होइत अछि। ताहि लेल हमहूँ, रील बनााके अपलोड करब।
घाटीमे ट्रैेकिंगके रास्ता सेहो छै। गाइड सङ्ग जङंगलमे, एक दो किलोमीटर टर, चलीके, ऊपरसँ झील कऽ नजारा देखबाके भेटैत अछि।
रेकिंग करैत, कल जोता नीक पढ़। पानी के टॉर्च संग राखब, आ जंगल के नियम के पालन करब।
पात्रातुमे राति रुकबाक प्लान नहि छै, मुदा रुकबा मन हो त लेक रिसोर्ट क कोॉटेज दोसरो से तीन सए, हजार रुपयो मे भेटि जाइत अछि।
कॉटेज के खिड़की के सुविधा, झील देखे के छी। राति मेढ़क क आवाज, या ठण्डी हवाक अनुभव अलग।
पताातो घाटीके सुरक्षा लेल पुलिस पेट्रोलिंग रहैत अछि मुदा अन्धेरा भेला पर रास्ता मे रुकब नहि सीधा राँची वापसी।
मोबाल नेटवर्क जिओ, एयरटेल ठीक चलि रहल अछि। मुदा घाटी के कुछ हिस्सा में सिग्नल कम भए गेल।
पेड्रोल फुल करा क निकलब। कारण पतरातूमे पेट्रोल पम्प छै मुदा रेट थुकरा बेसी रहैत अछि।
गाड़ी के ब्रेक, हॉर्न, लाइट चेक कर लेब। घुमावदार रास्ता मे ई सब जरूरी छैक।
पतरातु घाटीके स्थानीय लोक बहुत मददगार छथि रास्ता पूछब त ओ पूरा डिटेलमे बता दे ह
भाषा मे हिन्दी नागपुरी चलैत अछि। मुदा हमरा लोकनि मैथिली भाषामे बात करय तो सेहो समझि जेता
पतरातु घाटीके मिट्टी लाल छै। आ बरसात मे ओहिसँ रास्ता मे कीचड़ भए जाइत अछि। ताहि लेल स्पोर्ट्स शू परिहर
झील के पानी में तैर मना छैे। कारण गहराई बेसी आ पॉावर प्लांट के पानी छै सिर्फ बोटिंग के अनुमति
बोटिंग के समय फोटो खिंचबाक मन हो त मोबाइल वाटरप्रूफ कवरमे राखब नहि त गिरि जायत।
पतरातु के पासमे रामगढ़ जिला परैत अछि। ओतय रजरप्पा मन्दिर माता छिन्नमस्तिकाके दर्शन सेहो भ सकैत अछि।
हँ एके दिनमे पतरातु आ राजरप्पा दुनू कवर कर लेब। धार्मिक आ प्राकृतिक दुनू मजा।
रजरप्पा मे दामोदर आ भैरवी नदी के संगम छैक। आ मंन्दिर के पास बलि के परम्परा छैक।
पतरातू घाटी टीके विकासमे सरकार के इको टूरीजम योजना काम क रहल अछी ताहि लेल सुविधा बढ़ि रहल अछि।
पर्यटकके सुविधा लेल टॉयलेट पार्किंग फर्स्ट एड गाइड के व्यवस्था भए गेल अछि मुदा अभी सेहो सुधार के जरूरत छै।
पतरातू घाटी के सबसे खास बात इ छैक जे ई राँचीसे नजदीक छैक आ एक दिनका ट्रिपमे पूरा मजा आ भ जाइत अछि।
ऑफिस के छुट्टी में, कॉलेज के ग्रुप में परिवार संग कपल लेल सबसे लेल परतातू त बढ़िया डिस्टिनेशन छैक।
चलह। बैगमे पानी, टोपी, सनग्लास, कैमरा, पावर बैंक सब रखी लह। भोरे निकलब?
हँ, जय झारखण्ड कहि के निकलब। आ पतरातु घाटी के हवा झील आ पहाड़ के आनन्द लेब।
सही कहलहुं, पतरातू घाटीके सब से खास बात ई छै जे ई राँचीसे बहुत नजदीक बहुत उत्तम हरियाली बजारक समीप अछि।
हँ सही कहलों ई राँची के से ज्यादा जदूर नै भेल।
पर्यटकके सुविधा लेल टॉयलेट, पार्किंग, हाउस स्टे गाईडके व्यवस्था के साथ आश्रयी गेल अछी।
टूरिस्ट के सुविधा लेल गाइड रहैत अछी।
पतरातू घाटीके बारेमे जे सुनलहुँ ओकरासे बेसी सुन्दर आ ओत पहुँचके लागैत अछी रास्ताके हर मोड पर प्राकृतिक अपन नया रूप देखाबैत अछि।
बिलकुल खासक बरसात मे बादमे जब पूरा पहाड़ी हरा भरा भए जाइत अछि आ बीच में छोट छोट झरना बहैत अछी त ओ दृश्य देखय यात्रा के सारा थकान दूर भए जाइत अछी।
घाटी के ऊपरसँ नीचा देखने पर पतरातू झील एकदम शीशा जकाँ च चमकैत अछि। आ ओकर चारू कात के जङ्गलके देखिकऽ लगैत अछी मानू प्राकृतिक अप पन चादर बिछा देने छै।
हँ आ संन्ध्या के समय जब सूरज के लालिमा वही पानी मे परैत अछी त पूरा घाटी सोना जकां जग मग उठे उठैैत अछी। ओही समय फोटो खींचब लेल सबसे बढ़िया लै रहैत अछी।
हमरा लोकनीके प्लन छैक जे बोट टिंग के बाद झील क किनारा पर पैदल घूमब ओतैए के ठण्डा हवा आप पच्छीके चहचहाट सुनैत बैठब।
झील के किनारा पर स्थानीय लोकानि चाय पकौड़ा के ठेला लगाबैत छथि। ओहिके स्वाद आ ठण्डा हवा संग मिलिकऽ अनुभव एकदम अलग होइत अछि।
पतरातू पावर प्लान्टकेँ इतिहास सेहो बड्ड पुरान छै। कहल जाइत अछि जे ई झारखण्डके औद्योगिक विकासकेँ पहिल सीढी छल। जेकरास पूरा क्षेत्रमें बिजली पहुँचल।
हँ ओहि प्लांट के कारण पतरातु बस्ती बसल स्कुल, अस्पताल बजार सभ विकसित भेल आब ओहि जगह के संस्कार पर्यटन अब बनि रहल अछि।
घाटीकेँ रास्तामे जे दस टा घुमावदार मोड़ छै। ओकर नाम सेहो लोक रखने छथि पहिला मोड़ दूसरा मोड़ जकरा गिनीक लोक फोटो लेल छथिन।
बाइक सँ जायवाला लोकानि के लेल ओ मोड़ चुनौती सेहो छै आ मजा सेहो मुदा सुरक्षा के ध्यान राखब जरूरी छै कारण ढाल बेसी गहरा छै।
रास्ता कऽ दुनू कात साल, सागौन आ महुआकेँ पेड़ छै जेकरा कारण गर्मी मे सेहो छाया भेट जाइत अछि आ हवा ठण्डी रहैत अछि।
जंगल विभागक द्वारा ओतय वृक्षारोपण के काम होइत रहैत अछि। ताहि लेल घाटि के हरियाली दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल अछि आ पक्षी कऽ संख्या सेहो बेसी भए गेल अछि।
पतरातु झीलमे कभो कभो निवासी पक्षी सेहो आबैत छथि विशेषकर जाड़ामे ओ ओकरा दोआर लेल दूरसँ फोटोग्राफरसभ अबैत छथि।
हँ बर्ड वाचिंग के लेल सुबह सुबह केँ समय सबसे बढ़ियां होयत